हेलो की समाचार छै अहाँके
समाचार तऽ हमर ठीके छैय अहाँ अपन ब-
ठीके छैय तब शादी में मजा आबै छैय अहाँके खूब घूमै छी शादी मे
हँ हँ शादीमे तऽ बहुते मजा आबै छैय किया की शादी हो गैले इतना खास कि आनन्द आ जाएगा अहाँके बगलमे शादी उदी नहि के
हमरो बगलमे शादी रहलै तऽ हँ तब तऽ बारिशे भऽ गेलै सभ गुड़ गोबर कऽ देलकै लेकिन फेर जा के कै के देर होयलै बारिश लेकिन फेर ठीक हो गेले बन्द हो गेले बारिश तऽ सभ बढ़िआँ से हो गेल आ तब बताउ ई गर्मीमे तऽ शादियोमे परेशानीए होइ छैय तैयारी होइ मे इसभ एतेक गर्मी हइ ने आज
ई त बात अहाँ सहिए कहै छियै आओर सभ बताओल जाउ
हमसभ ठीके छै हम अहाँके फोन केले छलियै कि तनि बतयती की आइसक्रीम केना बनै छै मन कयलक की गर्मीक के दिन अइ तऽ तनिक आइसक्रीम बना के खाइ लेती मोनो ठण्डा भऽ जायत अहाँके हँ अहाँके पता छै की आइसक्रीम केना बनै छै
हँ हमऽ मालूम छी लेकिन अब उतना भी अच्छासँ नहि मालूम छी लेकिन अगर अहाँ कहम तऽ हम बता सकली
हँ बताउ अहाँके आवाज धीरे धीरे आबै छै अहाँ कसके तनि बाजू ने
ठीक बा अहाँ जैसन कहब हम ओसहियै हम बोलब अब आवाज आबै छी
नहि आओरो धीरे धीर आबै छै
अब आबै छै आवाज अहाँके
हँ आब तऽ आबै छै आओर सब कहू आओर सब बढ़िआँ
हँ त ब
सब नीक छै हम तऽ भुलायै गेलियै हम कथि पूछै छलियै अहाँसे हँ जे हम पूछै छलियै कि आइसक्रीम केना बनतै कथि कथि लगतै आइसक्रीम बनाबेमे
पहिले अहाँके दुकानमे से बिस्कुट खरीद खरीदैके होइ छै
बिस्कुटके के का काम हइ
अहाँ ओकर अथि आ- अहाँके बर्फो जमाबै के होइ लेकिन आइसक्रीम सवाद तिका होइल त बिसकुट उसकूट चाही नु एगो अहाँ हम सुनू हम बताबै छी अहाँ पहिले बिस्- -कूट खरीद ली ओकरा बाद ओकरा क्रीम अलग निकालके आ बिस्कुट के अलग कर दी ओकरा बाद का करी कि जे क्रीम जे होई ने ओकरा दूध मे रख के आ पीस दी आ जब ओ पूरा पिसाज- जायत तब ओकरा निकालके ओमे का करम के तैका सुनी काजू किशमिश बदाम जथेह अहाँ के मन करी तथी अहाँ रख देब ओकरा बाद जो आकार मे अहाँ के आइसक्रीम बनाबे के होइ नू उहे आकार के गिलास उलास मे रख देम ओकरा क्रीम के तब उसके बाद अहाँ का करम की होइ ने अहाँके घर मे एगो जैसे आइसक्रीम लागऽ रहलै तऽ ब-ओकर फ्रिज मे डाल देब आ उ जम जाइत त हो गेला आइस्क्रीम
हमरा तऽ मालूम रहले की के कैसे बनालै बिस्कुट
अहाँके कैसे मालूम बा अहाँ के बताई त
हम तऽ सुनले छी कि उहे आइसक्रीम चॉकलेट पाउडर मिलै छैय न आ दूध मे मिलाके ओहिसे ही कुछो बनै छैय क्रीम उ हमरा नहि पता कैसे बनायत इहेलए सोचली कि अहाँ से पूछ लेती आब जे अहाँ बतले छी उहे सोचै छी कि बनाउ जाउ दुकान आ तनि बिस्कुट खरीदके ले आयब आ जे नीक बनल तब तऽ ठीक के छे अहाँ कहियो बनायले छियै एसे आइसक्रीम
हँ जब हम छोटी जीके रहली ने तऽ बचपनमे एक बार हम बनाके कोशिश करले छी लेकिन बनल रहलक ठीके कऽ खायमे तऽ अच्छे लागेला लेकिन उतना भी टेस्टी न लगै ह- अहाँ
नहि हम तऽ नहि बनले छी हम एक बार सोचले रहली कि चल बनाबेके तऽ गेली तऽ दूधे मे दूध मिलाके चीनी घोर के आ बर्फ जम गेलक उ त लागे रहलक जैसे एक रुपया वला बरफुआ नहि मिले छै उहो से घटिया
ई तऽ बात अहाँ बिल्कुल सही कहै छी
आओर सब बताउ ई गर्मी के दिन मे अहाँके सुरभी बनाबे आबले अहाँके सुरभी कैसन लागै छै
आओर सभ बताओल जाउ अहाँके गर्मीके दिन बा पसन्द की ठण्डा के दिन
हमरा तऽ गर्मीके दिन नहि पसन्द छै
हमरो गर्मीके दिन कनिको नहि पसन्द छै गर्मी मे तऽ एगो मिनटे मिनटे लाइटबा कटे रहेला ऊपरसे इतना ने अथी हो गर्मी लागेला इतना ने ना घरमे सुत कहुँ निकल सक - -ली न कहूँ घूमे उमे जा सकली दिन भरि घर मे बैठल बैठल पूरा बोर हो जाली काम उम करली जब खतम हो जाली तऽ सोचली क जय बेटी के सुत के आराम कर लेबे लेकिन इतना ने गर्मी रहले कि ढंग से सूतियो न पावली
हँ से तऽ बात छै हम तऽ कामे करै करै गर्मी मे थक जाइ छी की करु अभीये सीढ़ी पे चढ़ै चढ़ई हालत खराब हो गेल
आउर सब अहाँ कहल जा
नंबर द दे न मम्मी के हंँ टास्क यर ऐलो रहे बस के हूँ की हाल छै
अरे सत्तर बाबा हेथीन आओर सब बोलू आओर सभ ठीके छै
आओर सब ठीक छै आज तऽ बड़ी धूप छै न
हूँ ई तऽ बात सहिए बाज बारा धूप छै घरमे सँ कहूँ बाहर निकलयै के मनो नै करै छै
हँ से तऽ अहाँ कहल ठीके कहले छी लाइटो एतेक कटै छै ने के की कहू
आओर सभ अहाँ कथि कथि अछि खाना मे भइल बा
की बाजैय छी फेरोसँ बाजू तऽ
कहै छी कहै छै की अहाँके आज कथि खाना खाना खानामे भइल बा
खानामे कथि होतै भात दालि सब्जी इएहसभ बनल आ खयली गर्मी के दिन मे तऽ कुछो खाय के मने न करै छै ठीक छी हम बाद मे तनि आइसक्रीम बनाके तब अहाँके फोन करै छी केना बनैछै जायब बरी बनाबै
ठीक छै